हँ नेटवर्क इशू के वजह से फिर से कॉल कट गया।
अपने के कोन सीम है?
सेम भेटै लेना। आपके अइय के की सीन छैय। ह अहाँके जियौ की छैय अहाँके एरियामे नेटवर्क नहि आय छैय शायद। अहाँके एरियामे नेटवर्कके प्रॉब्लम होइ रहल छैय।
हँ जिओ नहि बै
ज
फेर इह एयरटेेल भी बहुत बढ़िया
एयरटेेल एयरटेेल का उधर हँ मेरे को ह हमर आवाज घड़ी घड़ी सुनाई दै रहलै छैय। कट रही है नेटवर्क इसु हो रहल छैय। सिग्नल का ही प्रॉब्लम रहैल छैय। छी नेटवर्क क प्रॉब्लम कॉल कट जा एक ईी हो रहा ह नेटवर्क इशू हो रहा है
हुँ कट जाएगा कर दोगे एक न होगा आपके पूरा होगा न अहाँके कॉल कम्प्लीट होइ छै कट गया हाँ हेलो
हँ हँ
हेलो
हँ अपने के अबाज जाय हैय
हँ आब आबैय छै
अच्छा
हाँ अब तो आप कॉल नहीं कर सकते है न
ओ दूसरे नम्बरसँ
हँ अहाँ को कॉल कर करल कोशिश कर रहल छै हमार को देखना है कि हमार पे फोन मे नेटवर्क इशू य य है या आपके ही यहाँ है अहाँके यहाँ एक प्रस्थान पे कहना न कहनो न करना तऽ पड़े छैओर ओ ईमेलपने बोलाेल खस आइ क आइ
हँ अच्छा भेज दबैय
हुँ अच्छा हमको ईमेल भे भेजी हमको भेज दो हम भी ओडालेंगे इमे क्या लिखना पढ़ रहले छियै
इंग्लिशमें लिख दी इंग्लिशमे लिखिएगा न उसपे डाल दीजएगा पहिलेसँ सबबजक्ट
हँ
ऊपरमे सब्जेक्ट दैन रिस्पेक्टेड थ उकारकारे फेर
अच्छा
आ जितना भी प्रॉब्लम हो गेल जगह फेर लाल ट धन्यवाद धन्यवाद यूजर आई डी आर जिस नाम से चलाता तऽ उन्नेम ऊपरेमे डाल दिजीयएगा सबजेक्ट टेम आ लास्ट मे अपना नेम और फोन नंबर जो नम्बर मतब मतलब रजिस्ट्रेशनमे दियए है
ठीक छै कर लेंगी कोशिश बडाल देंगे फेर ओ रसीव आपको रसीव हो
कथी
नहि ओ
कथिे
कथी हेलो पुष्पांजलि जी अहाँके हमार आवाज सुना दे रहल छी अछि अछि